ह।
हू। अहाँकेँ नाम कि छै
हमर नाम भेल किशन आ तऽ कहियौ अहाँकेँ की हाल चाल सभ छै।
ठीक छै कहाँ कतऽ कहाँ हड़ाई छियै।
हमर घर भेलैलसाह पुर अपन घर कहियो।
हमर तऽ सीतामढ़ी भैल अखन हम यूनिवर्सिटीमे पढ़ैत छीयै।
ओ।
आहाँ सभ ठीके छै अहाँ किया करै छियै अखन
हम तऽ फिलहाल संदीप यूनिवर्सिटी। जी।
हमरो दोस्त ओहहि मे एकटा एग्रीकल्चर पढ़ै छै
कहियो खाना पीना भऽ गेल अहाँकेँ
हँखने भेल एखन नहि दुपहर मे उ लि अहाँकेँ
खाना पीना तऽ हमरो भऽ गेलै तऽ कहियौ। की सभ भऽ रहल छै जिन्दगी मे
आहाँ न ठीके छै।
ह।
ओ। आ। तऽ कहियो एग्रीकल्चर मे की पढ़ि रहल छियै।
ठीक छैय। अखन हम थर्ड सेमेस्टर मे छियै अहाँ कोन सेमेस्टर मे छियै
अब फिलहाल हमहुँ थर्डे सेमेस्टरमे है।।
ओ पढ़ाई चले या निक से।
संदीप यूनिवर्सिटी के नाम सुननैये हेबै बिहारके। नंबर वन यूनिवर्सिटी छियै।
हमरो दोस्त छै हममे बड बुराई करै चाहै छै।
नहि नहि एहन कोइ बात नहि सदीप यूनिवर्सिटी।
आ
साक तब अहाँ एते बुझते छियै ए तऽ अहाँ पूछि रहल छियै। हम तऽ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मे पढ़ छी
ओ पंजाब यूनिवर्सिटीमे देखियौ पंजाब के कि हाल चाल छै।
ह ओहो नीक छै।
अभी की कहू बिहारमे तऽ एकदम। एते बारिश भऽ रहल छै पैन बुन्नी मौसम। ते खराब छै ने जे पूरा संदीप यूनिवर्सिटी के हालत खराब। पूरा हालचार प्रैक्टिकल फील्ड वर्क में दिक्कत सेहो भ रहल छै।
ह फील्ड लाग अ
ह संदीप यूनिवर्सिटी बड़ नीक फले
अहाँ सभके तऽ एग्रीकल्चर के पूरा कॉलेज छै
ह। ह
आ कहियो आइ कि सभ खेने छलियै
आ चावल दाल आलू परोल के सब्जी आ चारि गो पड़।
हमू सभ ई भात दालल सब्जी इएह सभ खयने छल रियै
ह ख मश छै
मौसम तऽ एखन फिलहाल बहुत नीक छै लेकिन की कहू मधुबनी जिला मे एते पाइन भऽ रहल छै ने जे एना त ठीक बात छै पानि भऽ रहल छै से किसान सब के खेती बढ़िआ छै
ओ तऽ जरूरी खेती लागी पानी ब जरूरत
हँ ई तो बढ़िआ बात छै जे भगवान त दऽ रहल छै जे बढ़िया बात हे जे पानि भऽ रहल छै नहि तऽ किसान सभ खेती केना करतै
सहि बात है ह प्रैकटिकल वर्क जा
हँ किसान सभ भऽ वाँ एग्रीकल्चर के पढ़ै छियै तब अहाँकेँ तऽ एग्रीकल्चर पढ़ैते तऽ खेती बाड़ी तऽ करैएके अछि तऽ खेती बाड़ी सिखियो आराम सँ अच्छा से हँ अपन गर्लफ्रेंड छै
ठीक। प।
ई बात कहाँ मजाक लए क बैठ गेल छियै ई मजाक सभ करे के कोई जरुरी नहि छै
कहियौ पंजाब मे कि कहि रहल छियै अभ घु ओ त मतलब अहाँ कॉलेज सभ बाहर जायके अनुमति अछि
ह जा छै
नहि एना तऽ हमरो सभके जाय दै छै बाहर ह। जादा दूर नहि हमर सभके तऽ बस बुझियौ जे एक सँ दू किलोमीटर मे मार्केट अछि
ह। जतेक जरूत के चीज सभ रहै छै अहाँ सभ मिल जाय छै।
बुझियौ तऽ सबकछु तऽ नै मिलै छै लेकिन एकते मिल जाइत छै जे मतलब अहाँ काम अपन करै सकै छी अपन डेली दिनचर्या केँ
तब तऽ नीक छै
अहाँसभ जगह तऽ फैसिलिटीज उपलब्ध नहि छै लेकिन की करियै बिहारमे रहै छियै तऽ कनी गुजारा तऽ कर परते
तऽ कहू की कई रहल छी फिलहाल अहाँ
अ अखन तऽ अहीं से बात कइ रहल छी
कहियौ और सब ठीक न
बस हमरो सबकेँ लाइफ ठीके ठाक चैल रहल छै
जिम उम करै छी के नै
हँ हँ इन्सानके तऽ मतलब की कहियौ शरीर पर काम काज करबाक चाही नै करतै तऽ शरीर फिट नै रहतै एनाहितो अपना सब किसान बनबै तऽ कनि मेहनत तऽ कर पड़तै
हू ओ तऽ हेबै करत तब और कहु लेकिन इ की चैल रहल छै
और सब ठीके ठाक चैल रहल छै कहियो जे आइत की प्रोग्राम है
हँ हमहुँ सब आइब गैले छलियै आ खेरा बजार हमरा सबके बड़ा नजदीक छै तऽ ओते गेलैल तहन कुछ समान सब छलय या जे लय केँ छेलै य वएह मे हमहुँ सब चार पाँच गो सब लड़का गैल छलियहे उएहमे मतलब जे काम केँ समान छले से लेलियए और जस्ट एखन रूम पर पहुँचलु हँ सोचलियै अपन दोस्त महिन स बात कऽ लै छी
हमर हमर क्लास केँ टाइम तऽ अछि त ऽ नौ से तीन मतलब नौ से चार ऐछ लेकिन नौ से तीन किलास चलैय फेर एक घण्टा केँ ब्रेक लंच ब्रेक यैछ और फेर एक से चार क्लास चलैय
हँ बस कॉलेज स तऽ ठीके ठाक टाइम पर भिजिट लऽ लइये जाइ छै कभी कभार कोन मतलब मखान केँ खेती खेती या मशरूम खेती ट्रेनिंग केँ लिए इहै सब केँ लिए मतलब हमरा सब लऽ जाइ छै कतै घूमबए लए देखबे ओ लए जे केना कयल जाइ छै किसानसँ बातचीत और अपन अनुभव शेयर करै छियै
नहि नहि प्रैक्टिकल वर्क सभ होइ छै
इएह ने भेलै प्रैक्टिकल वर्क मतलब जे उम प्रैक्टिकल वर्क करवाबै छै। एहिस बेटरसँ मतलब समझियौ नीक तरीकासँ समझै दुआरे अगल बगलके गावके किसान संग मिलबैत छै ओकरा सभ बतबै छै की उ त अहाँकेँ दिक्कत भऽ रहल अछि केना ओकरा हम सुलझा सकैत छी छियै इएह सभ मतलब जते हम किसानस मिलै छियै ओते हमरा मतलब कि और अनुभव होइ छै एते बढ़िया भऽ रहल अछि जे हम किसानसँ पूछे छियै मतलब अहाँकेँ प्रॉब्लम भऽ रहल अछि हम सभ केना मिल के ओकरा सहयोग से सॉल्व क सक सै छी इह सभ बुझियो अह सभ के त मतलब एग्रीकल्चर क रहल छी छियै तऽ अहूँ सबके त मतलब कतहु कतहु घुमबै लए जाय हैत विजिट पर कहिओ नहि आबि नहि हमर कालेज
नहि हमर कॉलेज त बड नीक छै एक बेर मुजफरोपुर लग छल हम के संस्थान मे घूमबे ले केना एक्सपीरियंस ले फेर बगल बगल के मखाना के खेती इएह सभ देख खबे लए और किसान से मतलब जे कर रहल छै ओकरासँ बात क अपन बात विचार के बुझियौ आदान प्रदान कर दुआरे हमरा सभके घुमब लऽ छै
कि कहू कनेक दिन पहिले
ओ बड़ दुख बात यै चलू ओ सभ तऽ होइते रहै छै जे ओसभ तऽ होइते रहै छै आब ओ हमरा हाथमे नहि रोक ल छै जे केना रोकियै नहि रोकियै तऽ दोखर बात छै लेकिन की करबै लाइफमे कुछ करयके अछि तऽ ई छोटा मोटा
छोट मोट तऽ नहि लेकिन एकरा सभके कनि मनी टाइम भऽ सुलझा सकैत छियै घरब जाइ अहा सभके अभी त बुझियौ हम सभ घर जायब मतलब अठाइस यै उनतीस तारीख के आस पासमे रक्षाबंधन अछि त उएह बुझियौ जे जेबे हमहूँ सभ घर आ ओते घर पर रहबै रक्षाबंधन मनायब आओर हो सकत एक तारीख दू तारीख इएह बुझौ मतलब दू तीन दिनके अन्दर फेर हम सभ कॉलेज आबि जायब त कहियौ अहाँ सभ कहियो आबि रहल छी फेर बिहार।
नहि न हम सभ रक्षाबंधन
एक सप्ताह लऽ ओहो नहि देखियौ। ई सभ तऽ ठीके बात छै लेकिन मतलब भाय बहन के प्यार बंधन मे तऽ कोनो फैमिलियो जरुरी अछि छै त आबी।
ब। कि नहि देख देख छी जेना बुझाई छैना
देखियौ हमरा ससँ तऽ हम कहब जे अहाँ कमसँ कम रक्षाबंधन के दिन आबि जाउ अहाँ के बहिनो सभके के अच्छा लागत जे मतलब
करे ल
ने त अहाँकेँ कहबे केलु हन जस्ट हमस एलु हे नाास्ता मे समोसा ब्रेड पकोड़ा सभ लोने छलु हे